गोर लगै छी।
खुश रहू खुश रहू ओर कहू दी। हँ हम ठीक छी बहिन अहाँ ठीक छी।
हँ हमहू ठीक छी अहाँ सभगोटा ठीक छियै।
हँ सभगोटा ठीक छी अहाँके।
हँ हमहूँ सभगोटा ठीक छियै भोजन भात भेल।
हँ आब तऽ दुपहरके समय छै की कहू आराम करैत छी सोचलहु। अहाँ तऽ नहि फोन करैत छी हमही बहिनके फोन लगा दै छी।
ठीक केलहु ठीक केलहु चलू आगे काज सब कहियौ।
आगे तऽ सब अहाँ की खाना खेलियै यए।
हम आइ खाना खेलहुं हें दाल चावल। दाल भात भुजिया।
हं।
ई चीज त केलो।
ह हम हमहुँ तऽ की केलु जे भोरे रायत मे जे रहे न भात बनेने रहौ से बैच गेल रहे। तऽ केना ए बहुते रहै तऽ केना फेेक देैतियै रहे तऽ प्याज टमाटर अपन जे होय छैय सब दऽ क बढ़िया से भुज क खा लेलू तइके बाद अपन रोटी सब्जी बनेलु कियेकि भात खेनहे रहियै तऽ फेर अभी फेर केना भात बनैतियै रहै।
अ नै दीदी भातो फेकनाइ बहुत गड़बड़ बाला बात छैय ठीक केलियै नै फेकलियै। खा लेलिये बहुत महगा समय छैय ने।
ह तहि ले तऽ हम अपन रोटीये अपन बनेलु आ खेलु आब आराम करेय छी। ए अहाके अथी खेलमे कोन खेल पसंद हेॅं।
हमरा तऽ खेलमे कबड्डी पसंद हैं बहुत पसंद हए बुझलियै।
ह बात अहाँके कबड्डी लेकिन बड नीक अहाँ खेलैत रहीये की नै कहियो पहिले।
ह खेलेय छलियै एखनो खेल लेबै बुझलिये।
ह ह नइ नइ जनेत छिये हमरा तऽ कबड्डी नै होइए कियेकि हमरा से सब अथि हम छी दूबर पातर। और लोकसभ कनि अथि रहेया हष्ट पुष्ट हमरा धऽ कऽ पटकिए देइया। हम नै खेलेय छी कबड्डी तबड्डी हमरा कबड्डी खेलयमे बड डर लागैए।
नइ दी दी हम की कहू हमरा तऽ कबड्डी खेल मे बड मोन लगेया हम तऽ खेलबो केलहुॅं या एखनो कीयो खेलथिन तऽ हम तैयार छी।
तऽ अहाँ कै गोके पटकलिये है।
हम तीन चारि गो के पटकि देलियैन।
बाप रे बा हमरा एक बेेर खेलने रहुं, की कहु हमरा पटैक देलक हम भागि गेलु ओतयसे तहियासे हम कबड्डी नै खेलाइ छी। एक बेर शौक से नै नै शौक से कबड्डी खेललु रहै तहियासे कबड्डी हम नै खेलाइ छी। बड़ा डर लगैत रहै हमरा कबड्डी खेलऽ मे, हमरा खेलयमे की नीक लागत जे दौड़ वला खेल हैत जैमे दौड़के हैत हमरा ऊ खेल बड नीक लागत। अहाँके नै नीक लगैयै दौड़यवला खेल?
नैय हमरा ई सब दौड़ल वाला खेत खेल नै नीक लगैयै, हमरा बस कबड्डी टा नीक लगैयै हमरा बैट बॉल नीक लगैयै
ए तऽ बैट बॉल खेल अबैयै अहाँके?
बच्चा मे खेलाइ छलियै न आब नै खेलाइ छीय आब तऽ नमहर भऽ गेलियै न बुझलयै।
हं से तऽ छैहे हमरो जानै छियै पहिले हमरा तऽ बैट बॉल खेल नै अबैए लेकिन हमर भायसब जे छथिन बड़ा सुंदर बैट बॉल खेलाइ छथिन हमर भायके देखबै दू तीन गो दोस्त सब छथिन रोज एता बजाब‌ लै अपन खेलला दुनू हमर भाय ओहि सबमे सबमे की कहू जे बैट, बिकेट सब इएह लऽ कऽ जाइ छ थीन तऽ ई तऽ बुझबे करैय छियै सब से जे नै हमहीं जादा खेलब तऽ हम जादा खेलब तऽ एहि के चक्कर मे ई खूब छक्का मारला ई खेलला खूब सु सुंदर हिनकर खेल कहू तऽ इएह चलते जनै छीयै स्कूल में स्कूल मे हिनका उ खेलके नाम पर पुरस्कारो मिलल छै।
ऊं ए नै हमर भाय के तऽ फुटबॉल खे खेला पसन्द छैन आर कोनो खेला नहि पसन्द छनि, एगो भाय गेला है एखन हन ओतऽ सुनऽ लै
हँ हँ गे नहि देखलु हम तऽ अगर एथिन तऽ हम कहबे नहि करब की कहू
हँ गेलखिन हैं एतऽ सुनै छलखिन तेकरा बाद कहलखिन है कनि जाइ छी ओतऽ सुनम कहलियै मारथुन नहि जाहि तैयो गेलखिन हें
हँ तऽ ऊहे दिया न कहलु जे ऊहै ने आबै छथिन खेलऽ लए कहला जे बौआ के बजा दिय हम खेलब। हम कहलु बौआ अभी साँझ के टाइम साँझ थोड़ी भेल ए अच्छा बताउ दू बजे कोनो खेल के टाइम छै
नहि दू बजे खेलऽ के टाइम नहि छै ई बात तऽ अहाँ सही कहै छी।
से ऊ नहि बुझल लेकिन ऊ खेलबे केल हौआ देखियौ कहाँ कहलियै चलि एलखिन हैं ओइ खिड़की बाटे ताकि रहलखिन हैं।
हँ कहलियनि नहि जाही तैयो गेल
हँ आय त और बताउ अहाँके खो खो खेल अबैया? जे सच बजै छियै हमर दीदीयो सच बजैय छै। नहि हमरा हमरा अबैत नहि रहै। लेकिन हम स्कूल मे सिखने रहु ने तऽ ऊहो बुझबै ने तऽ अठमा तक नहि सिख सिखलहुँ नौमा दसमा मे गेलहुँ ने तऽ सरजी सिखेने रहथिन तऽ हमरा याद हे। ।
नहि तऽ हमरा अहाँ सिखा देब खेला।
हँ हँ जरूर अहाँ गिल्ली डंटा खेलाइत छियै अभियौ कि पहिले खेलाइत रहियै।
हँ पहिले खेलाइ छलियै।
हँ हमहुँ बड्ड गिल्ली डंटा खेलने छी। मोनो लगैत रहि यै सभ दोस्त सभ सङ्गे खेलाइत रहियै ने। से दोस्त सभके सङ्गे जे खेल खेलैयौ बड्ड नीक लागैत रहय।
से तऽ छैहे जहने नाम छै खेल तऽ नीक तऽ लागबे ने करतै।
हँ आ नहि आइ काल्हि देखियौ हमसभ तऽ बाहरी खेल खेलाइत रहियै। आ ईसभ जे आइ काल्हिके बच्चा सभ छथिन। जे कथी दुनू अहाँके फोन मे। मारे रंग बिरंग के अथी खेल खेलाइत रहै छै हमरा सबके पते नहि चलैत छै। तऽ ग गाड़ी। तऽ ओहिमे देखब जे एना कऽ गाड़ी चलैत रहल गिर गेल तऽ कहलहुँ हारि गेल हारि गेल। हम कहलियै जा ई कोन खेल भेलै खेल खेल करेंट पानी खेल। हमसभ करेंट पानि खेलाइत रहिये याद हे ऊ वला खेल करेंट पानि। जे छुवेत रहियै तऽ कहैत रहै करेंट आ जखने कियो दोसर आबि के छुतै तऽ कहे पानि।
पानि हँ इएह छै खेल।
याद है ने।
हँ याद अइ खेल।
आ और कोन कोन खेल अहाँके याद है अभी तक।
एगो। एगो खेल अय ई वाला ई जे रेल इंजन वाला जे खेले छलिये।
हँ हँ।
से वाला खेल याद अय कबड्डी याद अय हॉकी याद अय।
हँ उहे न ह हॉकी खेला मे तऽ और मोन लगै और हॉकी खेला मे त मन लगेै ओ जे गुची ल केना सब करे देखैत नै रहियै।
सुनथुन सुनथुन एगो जे खेल होबे छै गुल्ली ई गोली वला।
हँ हँ जे याद नहि हेब हँ उगली से खेलाइत रहिये कथी। कक जे पहिले। बड बड लेकिन आब तऽ बिसरि गेलियै केना खेलाइ छै ओसभ।
गेलियै ठीके कहे छै बिसरि गेलियै।
बिसार गेलियै ने आब हमरा एगो खेल। ओ बला याद हे ओ जंजीर जे होइत रहे। जे छू कऽ लबैत रहै तऽ ओकरा छू दैत रहै तहिकर बाद जे। जेकरा छुआ ओ सब आदमी सब ओकरा मारे जब तक ओ घर मे न नहि जाय याद है।
हँ हँ हँ हँ हँ।
आ ताहिके बाद द दुनू हाथ पकड़ के छुअले जाय दोसर के।
हँ आ छोड़ि दे बीचमे तऽ मारै।
मार याद नहि हैं।
हँ याद अइ।
बाप रे बाप बड्ड लेकिन मोन लागैत रहै खेल में।
ए काज करियौ ने तऽ एक दिन फेर से खेलक पलान बनैयौ ने।
हँ हँ, किएक नहि, जरूर बनेबै। ए देखियौ, अपना सभ तऽ खेलिए लेबै। लेकिन जे एगो दूगो आदमीसभकेँ कहबो करबै तऽ ओ तऽ ओसभ तऽ कहत नहि नै हम तऽ बड्ड व्यस्त रहै छी। काज करत किछ नहि कहत हम बड्ड व्यस्त रहै छी।
नहि बुझलियै खेला शुरू कऽ देबै तऽ याद ताजा भऽ जेते सबगोटा फेरो खेलबै।
हँ से तऽ छहिहै आ उ बला याद। रहै उ वाला खेला अभियो खेलाइत छी कि छोड़ि देलु कित-कित जे गेम खेलाइत रहिये।
कित-कित जे अमछू-अमछू खेला होइ छलोऊ।
हँ उएह अमछू-अमछू एगो नहि होत नो घड़िया बारह घड़िया।
हँ याद छै याद छै याद छै ।
लेकिन बड्ड मोन लागैत रहे कते लाली करैत रहिये ती चू याद है।
खेला सबमे मोन लगै छै बुझलियै।
से तऽ मोन लगै छै आ ए बैडमिंटन खेलऽ अबैया कि बिसरि गेलीह।
नहि हमरा आबय हमरा बड मोन रहै एखनो केओ खेलथिन तऽ हम तैयारे।
हमहूँ हमरा ठण आ मेन बात छै जे कियो इसभ होइ छै ठण्ढा मे लोक ज्यादा खेला। कियकि ठण्डमे ज्यादा रौद रहै नहि छै।
न।
तऽ अहाँके कोनो। खेल अहाँके कोनो खेलके ठण्डामे ज्यादा मोन लागत खेलमे।
हँ-हँ आओर सब गर्मी आबत न न ने।
हँ। आये हमरा सबके जेना ई छै ने जेना ऊ सब अपना सब घरो मे खेलाइत रही। पहिले अपनासभ खेलियै लूडोसब। तऽ गोटी खरीद कऽ लयई तऽ पेपर खरीद कऽ लयई। आब तऽ ई सब मोबाइले मे टुक-टुक-टुक-टुक कऽ कऽ लू । डो खेल लेत बुझियौ।
से तऽ ठीके कह ।
हँ।
लेकिन लूडो खेलय मे बड मोन लागैत छै बुझलियै की?
हँ हमरा तऽ कैरम बोर्डो खेल मे बड निक लागेया।
हमरो बड निक लागै कैरम बोर्ड खेला हमरा घरमे अहियो हम अपन भाय सबसँ सङ्गे खेलबो करै।
हमहुँ खेलाइ छी हमर तऽ। की कहु हमर तऽ अखन बहुत बिसरि गेल छी लेकिन हमर भाय। खेल कहलहुँ तऽ खेलमे जेना कहै की ने सब किछ मे। ओकरा खेलमे सभ किछ अबैया।
अच्छा एगो। सुनियौ ने एगो खेल याद अइ एगो जे डैश कोस सिंगल बुल-बुल वला खेल अबै छलै? पाँच आदमी सँ बैस कऽ खेले छलियै?
हँ बाप रे ओहिमे याद अइ जे हाथ लाल कऽ दैत रह
बड मारै छलै।
बड मारैत रहथिन । हमरा आओर बड़का लोक साथे खेलता रहैए बड़का लोक सबके तऽ हाथ बड़का-बड़का हैत ।
बड़का-बड़का राइ । छनि हुनकर सबके हाथ ने तऽ बडमारि मारे छलखिन तऽ लाल भऽ जाइ छलनि।
हँ बड लाल भऽ जाइत रहे हम तऽ कानिते घर चलि जाइततूरै । जे आब तोरा सबके साथे नहि खेलब। आ लेकिन तैयो दोसर दिन खेलते से देखतू रहे तऽ कहतू रहे जोर से नहि मारबी तऽ खेलबो नहि तऽ नहि खेलबौ।
हमहूं कहे छलियन जे अहां जोर से मारबै तऽ नहि खेलब नै धीरे से मारबै तऽ खेलब।
हँ लेकिन तैयो ऊसभ जोर से मारि कऽ कना दैत रहथिन।
हँ।
की?
हम ठीके कहै छियै ऊ सब बहुत जोर से मारै छै नम्हर छथिन त अब नम्हर हाथ भेलैन।
हँ से तऽ छेबे करै आ नहि देखियौ मेन बात छै खेलो के खेल के तरह लेथिन तब ने ऊ सब सीरियस एकदम खूब गम्भीरतासे खेलय लगैत रहथिन। तऽ हमरा सबके त डरे लागैत रहै, हाथ पैर लाल कऽ देत जे हम त चुपचाप भाइग जैतो हम नहि खेलतु रहेै।
हँ ठीके कहे छीयै लेकिन एगो चीज सुनियौ खेल कोनो एहन नहि छै जे खेलऽ में मोन नै लगे छै खेल खेलऽ मे मुने लागे छै बुझलियै की, एक दिन एक दिन फेरसे सबगोटा प्लान बनाबू, खेला खेलै छी तहन याद के ताजा करै छी तऽ मोन लागतै।
हँ से तऽ मोन लागतै लेकिन पहिले पहिले कते खेलीयै एगो नहि होइहै जे कथी कोन दुनू रानी तऽ घग्गह पानी कऽ कऽ नहि खेलाइत रहियै एगो एगो ऊ खेल याद है जैमे कहैत रहै पटने से चिट्ठी आई रास्ते में भूल गई
हँ इहो खेल याद अहि, हँ।
हँ रह लेकिन आब अपना सब जे कहियौ अपना सब जीवनक मे खूब खेल खेलने छियै।
हँ ठीके कहै छी।
कते खेल खेलने छियै अपना सबके देखियौ ई नहि छै जे कहियो ई अफसोस हेतै जे अपनासभ खेल नहि खेललियै अपनासभ खूब खेल खेललियै।
और ठीके कहै छै बहुत खेल खेललियै खूब खेल खेललियै।
आ आइ काल्हि त बच्चा सभके देखबै मोबाइलमे खेल खेलैत रहत कहब जे बाहर जाकऽ
ओ खेल याद अइ अलटू भाय पलटू जे खेले छलियै आदमी के ओहि पार तड़ैप जाइ छलियै।
हँ जे कते लोक कहै कि हम लंघा जेबौ, हम छोट भऽ जेबौ, हम नहि खेलब।
नहि खेलब आ एक पैरस नहि होय जिनका सटि जाइ तऽ ऊ ऊ बनथिन।
हँ हँ ओहि चलते हमसब नहि खेलबे ने करियै हम कहलियै कि हमसब आउटे भऽ जे हम सब बच्चा रहियै ऊ सब नम्हर रहथिन बार बार हमरे सब के बना देथिन रहै ऊ सब
हँ ठीके कहे छीये, ई बात अहाँ ठीके कहै छी।
आ इएह सभ भीके क्रिकेटो सभमे ने करत। जे बच्चा रहत तेकरा बॉल लै दौड़ाबैत रहत ओकरा बैट एको बेर देत एक
हँ नहि नहि दै छथिन जे नमहर आदमी रहै छथिन ने ओ नहि दै छथिन ऊ कहै छथिन तू बोले लागऽ ओकरा ओतऽ दौड़ेेला ओतऽ दौड़ेेला अपने तेज भऽ कऽ खेलला।
खेलला। आ ऊ बच्चा सभ बेचारा सभ इन्तजार केलक जे हमरा बेेट देता हम खेलतू। आ ऊ बेचारा सब आब काल मे कहला काल्हि खेलेबौ, काल्हि खेलेबौ कहियो खेलेबे नहि केला।
नहि बुझलियै तऽ, नम्हर आदमी तेजे ने होय छथिन।
हाॅं, से तऽ छथिन, आ पाॅंच मिनट लाग ककरो बेटो देबो केला तऽ, छोड़ि देला, कहला नहि, आब नहि खेलै के छौ, भऽ गेलै बात खत्म,
आब बंद कर, कायल खेलिहै से कहै छै।
हाॅं, अच्छा ठीक तऽ लगैया। हमरा किओ आबि गेल, हम करै छी अहाँके कनि देरमे फोन, ठीक ने।
ठीक छै, ठीक छै गोर लग छी।
ठीक, खुशरह।